की हाल बोल
बढ़ियां बढियां अपन कहियौ केना याद पड़ि गेल भौजीे केँ
कहलियै कनि याद कऽ लैत छियै नहि याद करतथि ओ तऽ हमही तऽ कमसँ कम याद कऽ लियनि हुनका तऽ फुर्सते नै रहैत छै
नहि नहि भौजी के किया नहि फुर्सत रहते ननैद तऽ कनि फुर्सत
तऽ छियै नहि देख देखैत छी अहाँके फुर्सत तऽ नहि रहैया बड्ड काज रहैया अहाँके लेकिन
त आब की करू अहाँ सब गु जेना बरद जकाँ हंकै छी तेना हंकाई
नहि से तऽ नहि हंके वाली छी अहाँ ओ तऽ नहि अहाँके छी लेकिन कहला सँ नहि हैत ई तऽ हम देखैत छी अहाँ केँ
आओर भऽ गेलै ए सेहे तऽ पहलमान छियै सखुआ छियै सखुआ
से तऽ छिये हँ से तऽ एकदम जा बड़ छी तै हँ एहिमे तऽ कोनो दिक्कत नहि छै मे आह
न ह-ह भऽ गेलै कि नहि तऽ भऽ गेलै की आओर की चाही आ भऽ गेलै भोजन पानी बनि गेलै
नहि एखन कहाँ बनलै एखन तऽ हम चाइयो ने पीलु मे चाय
ए ब्ड बड्ड लेट भेल गेले जलखइयो नहि भेलै ये बताउ आ हमर तऽ हँ हम तऽ भुजने छलियै चाउर भुजने छलियै कनि साँझमे चाउर भुजा भेलै हँ हँ चाउर भुजलिए
की सभ मिलेने रहियै छुछे बन
एह आ नहि नहि प्याज देने छेलिय यै आ हरियरका मिरचाई देने छलियै काईट क आ कचका हॅं कचका तेल दऽ कऽ बनेने छेलियै आई म मोन केलक सॅं लाल चाय हँ गर्मी छले तऽ लीकड़ वला चाय बना कऽ पिलिए हँ हँ त हँ त का जी नेबो दऽ कऽ कऽ लीकर चाय बनेलिए तऽ चाय पलियन हैं हँ
अपन एकटा अलगे एकटा स्वाद छै आ कतबो दूध बाला ढारि दै छिये ओकर नै उूँ हुँ
ऐं दूधे नै नहि नीक लगैत छै हमरा तऽ फोकरैन फोकरैन लगेया की कहू गाय केँ दूध भेटे छै तऽ ठीक छै नहि तऽ हमरा तऽ फोकरैन फोकरैन लगैया ओ थैली वाला दूध कोनो कर्मक नहि होइ छै हँ
आइ काल्हि आइ आइ काल्हि लोक कहै छै जे दूध बाला ताइक देने हँ से से केना सेमे केना ओहोमे प्याज त्याज दै छियौ उपर सँ हम तऽ बनबै छियै एनाहिते ओकरा
नहि नहि ओकरा उ उलेबै उलेबै उला कऽ ओकरा पानिमे पहिले भिजेला ध दैय छीये तहन फेर ओकरा हँ हमरा कुकरवला सिटी बाला नहि नुक लगैया त ओकरा हम टोकने मे उस हँ उसनैय छी हँ टोकना हँ उसनय नय हँ उसनैय छीये आ तेहन फेर ओकरा फेर रही सँ रहि कऽ हँ हँत थुड़ि थाड़ि कऽ आ फेर तऽ हँ
इ इ ई भेल न अहाँके इएह न कहलिये अहाँ एते सुअदगर बनवैत छिये छियै तऽ खुएलहुँ कहाँ आयल छलहुँ तऽ
अहाँ सब एबै रहबै तखन हँ अबै छी आ घोड़ा पर चढ़ल अबै छी आ घोड़ा पर चढ़ल अहाँ सब भागि भागि जायब तऽ केना हेत भौजी लगमे नीके नहि लगैया अहाँ सभकेँ हँ ब
हिन्दू कुयर
अहाँ सभकेँ आबो बहरिया ई अइ सन चीज खाइ छी भो भौजी वला चीज नीक लगैया नहि तऽ हमर हाथके तऽ मलपुआ खेब तऽ मुँहसँ नहि छूटत कहू हँ तत्ते सुन्दर
कहबे करबै तऽ नहि न
आ उ सुजी दऽ कऽ बनबै छी छियै हँ मलपुआ आ ओहिमे नारियल जे घैस कऽ दैत छियै कद्दूकस पर से जे सुअदगर होइत छै अहाँसभ किया आएब यै अहाँसभ तऽ नहि आएब गरीबहा ब
आएब जाइ ए अहीं आइब जाउ अहीं अहाँ तऽ जतऽ हम तऽ बजैबते छी खियैब तऽ हम हम किया नहि बजाएब अहाँके डर य य हमरा नहि घरया अहाँ एबै तहन ने से सब होइते नहि यै अहाँके समये ने नीक अहाँ कहबै हमरा समयए नहि समय तऽ निकाल पड़त
कहे छियै भौजी तिलकोर तरुआ नीक लऽगैया तिलकोर तरुआ एबै चारो दिन रुकबै तहन ने बना कऽ खुएब हं ह नहि तऽ रहबै तखन ने खुएबै अबै छी किया भा भागि जाइ छियै दूए मिनट मे तऽ कखन तरि कऽ खुआब बताउ हँ आ आयल छलखिन ओ बौआ एलखिन तऽ रहलखि खिन तऽ ओ ओल के चटनी बनेलियै खमहाउर रहय बाड़ीमे से कोरबा कऽ तरुआ खुआ देलियन कहलखिन ओल क तरुआ बड्ड
छियै आ हमरा सबके ने ई
आ आ बड़की बौआ छथि ने तऽ हुनका कनि ओ लगमे छथिन ओ रुकै छथिन अहाँ जकाँ नहि ओ अबै छथिन घोड़ा पर
तहन नहि यै नहि घोड़ा पर चढि नहि घोड़ा पर चहरवै एकटा आ रुकु तहन आबै छी कनी दिन ल रहय लै अपने मन तंग भऽ जायत कहबे क जाउ जाउ जाउ बड्ड खेलौ अहाँ एते से तर तर के खुआबे छी
नहि नहि नहि नहि गाछ के कहूं पात भारी लग ले यै गाछ के पात भारी हा आओर की भौजीके कहूँ भारी लगलैए ज
देखै से तऽ देखबे करवे येबै आइ ये तऽ अहाँ सब जे अथि चौरक आटा के जे चौर क आटा
हम तऽ उसना चाउर के बनबै छी बौआ अरबा चाउरके हमरा नहि नीक हँ जहन नव कुट्टी चाउर रहैत छै तऽ ओकर खुद्दी ह ओकरा खुद्दी के बनबै छियै ओकरा उला क एक रति सोनगर भऽ जाइ छै ओकरा उला के ह उला के अरबा उसना मिला के जे बनबै छियै तऽ ओ नीक लग हँ ओकरा राति मे बना कऽ राखि लै छियै भोर मे हम खाय छियै नून तऽ हं से नीक लगे छै टटका ह टटका नहि
ई है नीक लागे छै हमरा लेकिन पता नहि हमरा जादा टटके निक लागैयै हमरा ह हमरा लेकिन नीक लागै यै ये हमरा नीक लागे एहे कोनो नहि छै अपन अपन मुह के से ह हमरा ले ओहने बना देब हमरा ले कनि टटके के बना देब आ कनि नेबो आ मिरचाई के अचार अछि तऽ सेहो नहि हैत तऽ बना लेब
अपने ने अपने बनेने छी दू बाल्टीन बनेने छी हँ हँ
भरि कऽ बुझय हइ फेर तऽ डर नै ने होइ यै आ बस तहन तऽ
कियै डर हैत लऽ ऐं अप पाँच किलो अदरक आनलहु हँ लौगिया मिरचाई अनलहुँ खरीद कऽ आ नेबो तऽ बुझियौ पंद्रह बीस किलो रहय आ ओकरा फेर दू बाल्टी
ऐ ए तहन अहाँ एते कऽ क तहन तऽ बड निक तहन तऽ एक डब्बा कनि हमरा दऽ देब नहि बनेलियै की कहू बनेलियै करिया गेलै
बनबै छियै बौआ बुझलियै ने धिया पुताके भेजय छियै ने ह
यौ की भेलै करियए गेलै ओ भेलै की जे हमसब कनि चलि गेलियै
बौआ बेगर ताकूत के ने नहि होइ छै बना देलियै आ छोड़ि देलियै हँं ओकरा ताकुत करय परे छै भरि दिन ह भरि दिन दलाने पर बैसल रहे छियै बौआ ई सब बनबै छियै कुम्हरौरी बि दिया अदौड़ी तऽ भरि दिन त न भरि दिन दनाने पर बैसल रहैत छियै तहन जा कऽ ओ बनै छै
सएह तऽ गेल रहियै तऽ देखलियै की जे उ नै कारी भऽ गेले पूरा फूफूनदी नहि लगि जाइया आ के लागि गेलय आब ओ कोनो स्वादे मेने ह रौद लगनाई बहुत जरूरी छै सैहे सैहे सैहे दिक्कत फुफ धऽ ले छै ओ की भेल ओ पूरा पुपरी मु बहुत से तऽ नहि क
अहाँ लऽ हम कनि अमोटो बना कऽ रखलौ हाँ बौआ एब तऽ दाहो काहो ह अहाँ ले अमटो हँ दू चौकी बनेलहुं हे एकटा दहरि अहाँके दऽ देब एकटा हम अपना बड़की नन्दके दऽ देबै ह रखने छियै ह ह ह धुर लऽ अब ह छुट्टी मे एब एहिबर एहिबेर जे छुट्टी हेतै ने ह धियापुताके लऽ लेबै आ चलि ऐब
सबके हाँ जरूर जरूर जरूर सबके लऽ क एबै सबके लऽ कऽ बढ़ियां से एबै आंहु आंहु सुनीयो ने अहाँ कनि नीक नीक खाली सोचि सोचि कऽ राखू हूँ नीक नीक चीज हम एब तऽ बना बना के राखब बस कहब ने बनाके खुयेब
उगेने छी आहाॅं दुआरे अहाँ कहै छियै भौजी
सुनीयौ चक्का बना के राखब चक्को बनाके राखब ओकर बुझलयि अहाॅं छठि मे आयब तऽ हम नहि खेब ओ अरकोच हमरा कनि नीक निकुत नीक चीज सब खुआ देब आर कुछ हम अपना घर मे लऽ जायब अपना आराम सब बना कऽ खेब चार दिन तक
तऽ की नीक चीज खायब उवेह बना देब जएह कहबै अहाँ सएह बना देब जे अहाँ कहबै सएह बना देब ठीक छै
अथी इम्हर उम्हर के चीज सब
तऽ तऽ हम की खुआएब हम कोनो बहरिया छी से से बनैब हम तऽ वएह कुम्हरौरी बनायब सुखौती बनायब भाटा अदौरी खुआ देब आ सरसो दऽ क कदीमा बना देब कदीमा के फुल के तरुआ खेने छी कहियो कदीमा फुल के तऽ आय खे
से बाड़ी मे छले अपने बाड़ी मे छले तोड़िकऽ अनलौ केटा ओकरा तरलक माय हमर ओ खेलम से बड्ड नीक लागल हमरा एकदम की कहू
कहू दनानपुर का टाट पर झिमनी छै धिया पुता अबैत जाइत तोड़ ले छै कतेक देखबै तोड़ लै छै आब केते आब नेहाय सुनायले अबै छियै बाहर
आ ककरो बैसा किया नहि दै छियै ये ककरो बैसा देबै से ने कनि देरले ककरो कनी की कह एना जहाँ ने कह ने सुनियौ ने जहने ककरो कहबै अगल बगल केओ आयत काज ओकरा ओ जे आबैया निपापोति करै ले ओकरे कहि देबै ऐ कनि देर रुकू दस
नहि पाइन बुनी के आम मौसम छै ने बौआ सब गाछी वृछी आम अखन ओगरै छै एखन आम ओगरै छै सब हाँ बड्ड बड्ड बड़ फड़ हाँ बड़ तैं तऽ आमोट पड़लियै ये बड्ड फड़ल अछि आम बौआ की कहू
चार आमो केँ अचार बनेने
हँ बनेलहुँ हें सरहीके खूब बनेलहुँ हें सरही कुच्चो बनेलियै भरुआ बला बनेलियै दुनू बनेलियै बौआ यै हम भरुआ बला बेसी बनबै छियै खर्चा दुआरे लोक ने कुच्चा बना लै छै बुझलियै हाँ हाँ से म सल्ला कम लागे हाँ जे भरुआ नीक लगै छै छै ओकरा दू बुआम मे सरसो तेल ऊपर सँ डुबा देलि ये आब ओ चलैत रहतै तीन साल साल चारि साल तक अपन चलैत रहते हूँ चलैत रहै छै
चोखा अचार लऽ लिअ एह ओहेन सनक खाना ओहन सनक भोजन तऽ लोकके जिन की कहू तृप्त कऽ दैत छै मोनके नहि हमरो ई ई तऽ हमरो ई हमरो ये हमहुँ अचार जाबे केलहुँ कनि नहि मोनमे कखनो कऽ बाह करोना केँ अचार सेहो बनेलि ये कतऽ छलै करोनक गाछ
आ नहि क दऽ गेल छलखिन लाल काकी दऽ गेल छलखिन हँ हँ हँ दऽ गेलखिन तऽ हुन के कहल वएह दऽ गेलखिन तऽ की कैर धिया पुता नहि छै तऽ केे खेतै ओकरा अचारे धऽ देलियै
नीक केलियै बड़ ई काज त केलि दुगो ए ऐं ये हमरा तऽ आर किछु नहि हमरा कनि अचार ले बड़ा मोन लाग बनबै छीयै अपनो लेकिन कनि हँ हँ हँ हँ हँ ह हम से से कनि कनी हँ से से से जे अहाँ दऽ देबै तऽ हमर मोन तऽ एनाहिते खुश भऽ जाएत की कहू एहि सब ले बड़ा मन लागल रहैय होय एते नहि एते बनायल की कहि तऽ
की हेतै एबे तखन ने लऽ
नहि यै एहिबर तऽ समय लऽ कऽ एबै एबै समय लऽ कऽ एबै रहबै बस अहाँ बना बना कऽ
एहि बेर आएब तऽ रहब दू चारि दिन बौआ ठीक न दू चारि दिन रहब तऽ फेर तहन ने किछो किछो बनाकऽ खुआ देब केते दिन भऽ गेल